हेलो
की हाल चाल
ठीक छै अहाँ बताबू हँ हेलो
गोर ला
खोज बुझब
अहाँ की करैत छियै
हम की करै छियै हम तऽ रूममे छै हवा खाइत छ नहलियै ह बर्तन धोड़लियै गर्मी लगल हन तऽ नहााय लए चोलि लेलहुँँ
अच्छा हमरो हमहुँ अभी छतू साफ करके नहाय तो आके बैठ ली
हँ बढ़िए केलूँ छत धो लेलहुँ तऽ गर्मी ह
हँ बहुत गर्मी छै यहाँ पे तऽ अहाँके यपे बहुते गर्मी छै ह
हँ हँ देहातो मे बड गर्मी ह बापे बाप मत पूछू अहाँके जे गर्मी बड एहि बेरके गर्मी न कयने यए जब तकलए मौसममे किछु नहि आयत सुधार तब तकले बड गरमी
हँ
नहि आएल छला की अच्छा त देखियौ यहीं टाइम से जून जून जे छै ने ओ वएह बेसी गर्मी का टाइम रहे कइयो रहै छै जुलाई मे नहि जुलाइ मे कम रहै छै जुलाई म जुलाई मे तऽ बारिश होय लागै छै जूने मे
ओ अहाँ के खाना पीना भऽ गेलै
नहि नहि एखन नहि भेलैए आइ हम खाना नहि बनायब हमरा दिनकेँ ने चावल आ अथि रखलियए की कहै छै बेसी बनि गेलै चावल आ छोला फर करैला तऽरल ओहो छै तऽ बनााकऽ खाना की बर्बाद करियौ गर्मी तऽ लोक ठीकसँ केओ खाइ नहि छै
आर अहाँके दही दहिओ तऽ छै फ्रिजमे ओ ठीक छै
हँ दहियो छै डोलीमे उएह सब खायल जेतै
अच्छा
मे ने खाना खाायके मोन नहि करैत रहै छै एते गर्मी छै
हुँ
हुँ गाँवसँ केेला आनने छलियै ओहो पाकि गेलै कहलियै खाय लए क ओ खयबे नहि करै छै दऽ देलियै नदिन मम्मीके आइयौ जे नेने जाउ अपन
कहाँ मिल्कशेक बना कऽ की ने दै छियै
दे मिलिसे कऽ से बना कऽ तऽ दै छियै आ के पीतै एगो मिलि कऽ सेपर बस एक गिलास पियै छै आर कोनो नहि पियै छै एक्के गो बच्चा पियै छै आओर सभ कहाँ पियै छै
हँ
आगर तऽ दूधो राइ जी दऽ गेलै दू किलो पीतै तऽ बना देबै फेरो रातिमे
हँ एक हँ एक वर् खाना खा लै छियै तऽ फेर रातिमे सुतो घड़ीमे मिल्कशेक बना दियै आओर
एगोक क तऽ सर्दिय देह छै ततेक ने सर्दी भऽ जाइ छै जे
हुँ
की देबै एगो बच्चा रहै तऽ चलिए गेलै आब ओ अपना एखन दोस दिन ओकर कोनो बाते नहि आ एखन तऽ ट्रेनेमे हेतै काल्हि कहीँ पहुँचतै साँझ आर कऽ
अच्छा आँ
कहलियै जो घुमि आगह जखन एखन इसकुल बन्द छौ गरमी छुट्टीके इसकुल बन्द छै दस दिनके छुट्टिए छै कहलियै जो अपन दुल्हा लग घुमि फिरि कऽ चलि अइहेँ
हुँ
हँ शादी बिवाह भेलै एतहि अपना रहलै ओतेक नहि हम कहलियै नहि जो ह हेलो
हँ हँ ठीक छै
हँ
आओर अहाँके बेटा से अहाँके बात भेलै ह
नहि भेलै हँ आब करबै कनि देरमे बेटा की करै बेटा बीज बिजी रहे छै जनिये के ओकरा साइड तरफ के काम छै ओ बिजी रहे छै तऽ ओरा एहि तरफ अपन कहियो बतियेलक नहि तऽ नहि
हुँ अहाँके बेटााक के तऽ आओरो गर्मी लगे हेते वहाँ पे
लागिते छै ओरा एम्हर तऽ आरो आठ बजे राात कऽ सूरज डूबै छै साढ़े सात बजे सात बजे ल ईजोते रहै छै बौआ के तरफ बड गरमी छै मुुद्रीका शायद मुंद्रिका शायद उ मे सूर्य के ताप जे छै से एकदम नीचे छै की करबै इहा सबच एनाहिते होइ छै पाप्पा छै भरि दिन ओहो अपना रहै छै बर बि काम धन्धाके पीछे भरि दिन अथि की करबै हम कहबै आ जे बाहरमे करयवला छियै से तऽ करिते छै ने
हँ त क
हूँ अच्छा एना हेतै की करबै कहुना कऽ काम चलतै
आर रहा आ रहा चूला कें सब्जी कैसे बनेलियै ता
हम केना छोलाके सब्जी बनेलियै हमरा तऽ बनबय नहि अबैए हं अथि केलियै तेजपत्ताके जीराके फोरन देलियै सूखल मिरचाइके ओकर बाद प्याज रखलियै प्याज रखलाके बादमे हल्दी मिर्चाइ धनियााँ गुणडी फेरो लहसुन जीरा सभ पीस कऽ इलायची लौंग सभचीज देलियै गरम मसाला देलियै छोला मसाला देलियै तब बनेलियै बड्ड नीक बनलै कुकर मे दूस दी हँ टमाटर देलियै हैं दू सीटी लगेलियै हें तऽ खूब सुन्दर छोला बनले हे
एक बार आऔर छोला मे तनिका टमाटर डालके गरमा दए है
कहलकै भोला ओ कहलै जे एगो लड़की कहलै किी जे हमरा बना देब छोला आ चावल खायब तऽ हम बना देली जीरा राइस बना देलियै आ छोला बना देलियै अपन खेलके राजमा छै एक दिन राजमाो बना देबै
हँ
राजमा छै चना छै अभी फ्रिजोमे छै एक किलो लए भिंडी खराब होइ छै करैला जा फेर बिसरि गेलियै सहेलीकेँ कहलियै की जाय लगथिन तऽ दू पीस करैला देबै बिसरिियए क
र अहां के सहेली के करेला बहुते पसंन्द रहे
हँ हम कहलिय कि हे हमरा तीत लगैएा कहलखिन हँ बड़ नीक तऽ बनल य आ करै ल तीते ने लगतै हँ हमरा बुझु तऽ बनेलियै तरलियै हन से एहिना एगो टुकड़ी बस खतम भेलै हन आ कोनो धियापुता नहि खेतै दऽ देथिियै हुनका तऽ हुनकरे तऽन बेटा आर आयल छथिन अपन सभद मिल जुलि कऽ खा लेथिन
हाँ
कहु
आर ओ बगलमें जो लड़का करे ओ खाली कर देलकै
हमर हँ हमर लड़का विद्यार्थी छले हेँ से खाली कऽ देलक तब हम की कर कहल ल की छोरा कें फोन आबि ओकररा एते सुन्दर क्लास टापर रहे हम सोचलियै हम तऽ ओकरा बेटा लेखा मानैत रह हम त बात नहि करै छियै जहिया चलि एले हमरा भूख लगैय हम बेटसँ बैरा मन लड़का ब नीक ब सुखाव रह लेकिनीह चक प
अच्छा लड़का तऽ अच्छे रहै दोस्त सब के चक्
दोस सबके चक्कर करने म आ एगो छौउरी उठले तकरा फसा द हँसा लेलके हरमजाादी ओहि के चक्कर में ओकरा हम बच्चा सबड़ लेले जे की करबे कतौ रहो भाग भविष्य बचारा के नीक रहो पढ़ाई लिख क कर क छै जेहने अपन बेटा ओहने सभके बेटा ततनीक ओकरा मायके चालि सुह आब जरा पएर समेत जाँति दैत रहय आइ तक लए अपन माय बहीन नहि करतै ताहिसँ बैठतऽ हेलो
कल तू ओकर पप्पो आयब बला छै लड़काके
नहि हम नहि से बारेमे पुछलियै की अबै छै आइ तऽ ओकर भाय आ गाँवके एक आदमी आयल छलै तऽ जे खाना बनेने छलियै हे से खुआ देलियै छोला चावल खुआ देलियै
नीक से खेलल ह
आ काल्हि अबै छै किया की जमन कह अबै ततऽ कोनो काम
तो अहाँ कॉल करके नहि पुछलियै ह
नहि हम नहि पुछलियै क की अबै छै अभियो क छैयो सामानो बकी छै एगो पंखा छै एगो अथी छै ओकर छै ई सब सब ओकरा देबै ले जाय ले
कल से एक बार बतिया लिय आओर की
क होइ छै लड़कीवलाके कह ले ओके कहियौ अतै तऽ स कहने छियै बौआ लए लड़की देखय लए तऽ ओकर व्यवस्था अलग ने कयल जेतै नहि पापा रहै छै लगमे ने केओ कहु आँ
अच्छा ठीक छै भऽ गेलै दस मिनट
हूँ
ठीक छै राखू